हेलो ।
कर ।
आइ हम दोस्ती परर चर्चा करय छलहु ज हमरा लागैत छै जे किि दोस्ती जीवनक सभसँ अनमोल सम्बन्ध सभमेसँ एक होइत छै जे खुशी आ कठिनाइ दुनू समयके साथ दैत छै ।
हँ बिलकुल सही कहलियै सच्चा मित्र ओ होइत छै जे बिना स्वार्थके सङ्ग अपनापन समर्थन दैत छै ।
त । कहलिये हम सोचै छी। कहलु जे जीवन मे केतेको लोक भेटैत छथि, मुदा सच्चा दोस्त बहुत कम भेटैत छथि।
सही कहलिये दोस्ती संख्या पर नहि बल्कि विश्वास आ समझदारी पर आधारित होएत छै।
सही कहलौ हमरा लागै छै जे सच्चा मित्र अपन गलती पर सच्चा सँ बाचबैत छै, भले बात कठोर हो।
बिलकुल जे दोस्त केवल खुश करऽ लेल बात करैत छै ओ हमेशा सही मार्ग नहि देखा सकैत छै ।
सच कहलहुँ बचपनक दोस्ती बहुत खास होइत छै । किियकि ओ समयमे कोनो स्वार्थ नहि होइत छै ।
हँ बस । अपन को दोस्ती -निष्कष्ट । आ सरल होइ छै जे जीवनभर याद रखे छै ।
काली काली एक हम पूुरना मित्र से बात करलु ओ । ओहि समय सब । याद ताजा भेल गेल ।
सी बात पुरान मित्र से मिलन । अपन अतीत । के फेरसँ जीबाक जकाँ लगैत छै ।
सही कलहुँ हमरा लागैत छै जे दोस्ती मनुष्य मानसिक स्वास्थ्य लेल सेहो बहुत जरूरी छै।
बिलकुल अच्छा । तनाव काम करैत छै आ मन के हल्का करैत छै।
सच कहलहु तऽ अकेलाप्डमे एक नीक दोस्ती बहुत पैघ सघड़ा बनैत छै।
सही कहे सच्चा मित्र कठिन समयमे मनोबल बढ़ावूत छै ।
कलीहे हम एक विचार पढ़लहुँ सच्चा दोस्ती ओ छै जे अनहार समयमे सेहो साथ नहि छोड़त ।
ई बहुत सुन्दर विचार छै दोस्ती परीक्षा समयमे अस रोग ब देखाबैत छै ।
हमरा लागैत छै जे आजुक समयमे दोस्ती सोशल मीडियासँ सहयोग बनैत अछि मुद्दा सच्चाइ महत्वपूर्ण छै ।
बिलकुल वास्तविक दोस्ती ऑनलाइन या। लाइन से बेसी । भावना आ विश्वास पर निर्भर -करैत छै ।
सच कहलहुँ तऽ नीक दोस्ती जीवनके आसान आ -सुखलस बना दैत छै ।
ह कि अ- प्ररना सयोग आ मारगदर्शननो दे छै ।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे दोस्तीमे छोट- छोट गलत प्रेमियाँ सेहो आजो महत्वपूर्ण सम्बन्ध बना सकैत छी ।
हो तो समस्या औ सम्बन्ध मजबूत -रह करैत छै।
हमरा विश्वास छै जे बच्चा मित्र जीवनक सबसे पैघ सम्पति होइत छै।
बिलकुल- बिलकुल दोस्ती केवल समबन्ध नहि बल्कि जीवनक सभसे सुन्दर अनुभव होइत छै जे हर व्यक्तिक के मजबूत आ खुश रखैत छै।
जी -जी -जी- जी बिलकुल दोस्ती पर आ ग्रहिी से सोचल जाय तब ई बुझ बुझात जे सच्चा मित्र व्यक्ति के बदली नही बल्कि। सुधारैत छी ।
बिलकुल सच्चा दोस्त ओ होइत छै जे अनका कमजोरिय के पहानी के ओकरा बेहतर बनाबयत मे मदद करैत छै।
कहलहु हम सोचैत छलहुँ जे केतबो बेर दोस्तीमे छोटी छोटी गलत फहमिया आ जाइत छै मुदा ओहिसँ सम्बन्ध आऔर मजबूत सम्भुत सेहो भेल जाइत छै।
सही कहलियै जे विश्वास मजबूत तऽ मतभेद सम्बन्ध के तोड़े नही बल्कि औरा गहरा बनबैत छै।
हमरा लागैत छै जे आजुक समयमे दोस्ती जल्दी बनैत छै आओर जल्दी टूटिओ जाइत छै।
हँ क्यूकि धैर्य आ समझदारीके कमी सम्बन्धके कमजोर बना दैत छै ।
सच कहलहु तऽ सच्चा दोस्त ओ होइत छै जे सफलता से- से। खुशी होइ छै और असफल। ा मे साथ दैत छै।
बिलकुल ई संतुलन बहुत कम सम्बन्ध मे दिखाइत छै मुदा एहि से एहि दोस्ती सच्ची बनबैत छै।
कालीह हम एक विचार पहलु दस्ती ज छै जो बिना कहले अहक दर्द बुझि गेल।
ई बहुत गहरी बात छै सच्चा मित्र शब्दसँ बेसी भावनााके समझतै-समझतैत छै।
हँ किएकि ओ समय चिन्ताक काम आ अनुभव बेसी होयत छै।
सच कहू त समय बीतला बादो सच्चा दोस्ती समाप्त नहिह होइत छै बल्कि मजबूत जाइत छै।
बिलकुल-बिलकुल सही दूसरे केवल शरीर होइत छै मुदा भावना कायम रहैत छै। भावना कायम रहैत छै जरूर केवल शारीरिक होइत छै।
स काल ही हम सोचैत छलहुँ जे-जे लोक सच्चा मित्र बना लैत छथि हुनकर जीवन अपेक्षा करैत आसान जाइत छै।
सही बात कहलहु नीक दोस्त ती मानसिक सहारा आ
हमरा लगत छै जे दोस्ती में ईमानदारी सबसँ जरूरी गुण होइत छै।
बिलकुल बिलकुल
सच कहु तो सच्चा दोस त अपन गलती बताएब आ कखनो नहि डरैत छै।
हँ कियाकि ओकर उद्देश्य सुधार होइत छै नुकसान नहि।
काल ही हम एगो विचार सोचलहुँ असली दोस्त ओ छै जे हअनका अनुपस्थिति मे सेहो हअनका सम्मान करत छै।
ई विचार बहुत सुन्दर छै सम्मान दोस्तीक मजबूत आधार होयत छै।
हमरा विश्वास छै जे व्यक्ति नीक दोस्ती चुनैत छै ओकर जीवन ओरा सफल बनि जाइत छै।
बिलकुल दोस्त ती जीवनक जो सम्बन्ध छै जे सुख के आर मीठा बनत छै आ दुःख के आधार कऽ दैत छै।
जी दोस्ती पर ओरा एक गहरा विचार ई छै, जे सच्चा मित्र जीवनक आइन होइत छै जे बिना डर ओ स्वार्थक अह असली रूप देखाबैत छै।
जी दोस्त। पर आर एक गहराई विचार ई छै, जे सच्चा मित्र जीवनक ओ आइना। होइत छै, जे बिना डर ओ स्वार्थ। तऽ अहाँक असली रूप दिखाबैत छै।
बिलकुल सच्चा दोस्त अनका कम जोड़ि के पिछाबेत नहि बल्कि ओकर सुधारबक रास्ता देखाबैत जे जीवनक विकास लेल बहुत जरूरी छै।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ, जे जीवन में कतको लोक। मिलै छथि। मुदा हर कोनो व्यक्ति मित्र नहि बनि सकैत छै।
सही कहलिय विश्वास, सही कहलिय विश्वास बिना संबन्ध केवल ओप। औपचारिकता रहि जाइत छै, मुदा विश्वास से ई सम्बन्ध जीवन भरक साथी बनि जाइत छै।
हमरा लागैत छै जे सच्चा मित्र ओ होइत। छै जे अहाँक सफलता के अपन सफलता जे। का मनाबैत। छै, आ अहङकार नहि करैत छै।
बिलकुल जे व्यक्ति सी शेयर करे छै, ओ सच्चा मित्र नहि सकैत छै, क्यूंकि दोस्ती में खुशी साझा होयत छै, प्रतिस्पर्धा नइ।
सच कहलहु। तोन कठिन समय में पता चले छै, जे असली दोस्त के छैथि। किया की ओ। समय में बहुत लोक साथ छोड़ि दैत छथि।
हँ क्याकि सच्चा दोस्त ओ समय में सामने आबैत अय। जे जखन दुनिया मुड़। जाय छै।
काल्हि हम एक विचार पढ़लहुॅ, सच्चा मित्र ओ। छै जो बिना कहे अखन मोन दर्द के। के बुझी गेल।
ई बात बहुत गहरा अर्थ रखैत छै, क्योंकि सच्चा शब्द समझ शब्दसँ नहीं भावनासँ होइ छै।
ह हमरा लागैत छै जे बचपन दोस्ती जीवनक सबसे। होइत छै, जकरा में कोनो बनावट नहि होइत छै।
को ओ दोस्ती प्राकृतिक खोजइत छै जे समयक सङ्ग ओआर मजबूत जाइत छै।
सच कहलहुँ दूर रहिकऽ सेहो जे सम्बन्ध जीवित रहैत छै, ओ सच्चा दोस्ती पहचान होइत छै।
सही बात दूरी समबन्ध क कमजोर नहि करैत छै अगर भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो।
भलहि हम सोचैत छलहुँ जे नीक दोस्ती जीवनक दिशा सेहो बलिदान सकैत। अच्छा।
हँ क्यूकि ओ प्रेरणा सलाह आ सही मार्ग देखाबैत छै, जे भविष्य निर्णय में मदद करैत छै।
हमरा लागैत छै जे दोस्ती में सभसँ जरूरी चीज ईमानदारी आ खुलापन होइत छै।
बिलकुल जे बात सुपल जाहि गलती माफी बढ़ि जाइत छै, मुदा ईमानदारी सम्बंध के मजबूत बनाबैत छै।
सच कहलहु तो हँसी मजाक सब। भरल दोस्ती जीवन में। हल्का ओ खुशहाल बना दैत छै।
सही कहलिय, नीक दोस्ती तनावके कम करैत छै आ जीवनके सन्तुलन बनाबैत छै।
काल्हि हम एक विचार पढ़लहुॅ। धोस्ती। ओ धान छै समय। संगठित नहि बल्कि बढ़ल जाइत छै।
ई बहुत सुन्दर विचार छै सच्चा मित्रता समयक परीक्षा पास करैत छै।
ई बहुत सुन्दर विचार छै सच। चा मित्र समय। परीक्षा पास करैत छै।
हमरा विश्वास छै जे, जे व्यक्ति नीक दोस्त बनाबैत छै ओ अपन जीवन में ओकरा सम समर्थक बना लैत छै।
हु, बिल्कुल दोस्ती जीवनक सबसे सुन्दर सम्बन्ध छै जे मनुष्य के ओकल नहि रहते छै आ ओकरा हमेशा। मजबूत बन छै।
सा पर ओरा गहरा विचार ई छै, जे सच्चा मित्र जीवन ओ साथी होइत छै, जे हर परिस्थिति में हनका साथ छाया जका रहैत छै चाहे दिन उजियार हो अनोन्हार। हँ।
ह दोस्ती पर आरो गहरा विचार ई छै जे स। मित्र जीवनक ओ साथी होइत छै जे आर। परिस्थिति में हाका साथ छाया जेंका रहैत छैए दिन उ। रआ हो जाइत।
कदी सोचैत छलू जे। जीवन में बहुत लोग परिचय होयत। छै मुदा वास्तविक मित्र ओ होयत छै, जे कठिन समय में हुनका साथ नहि छोड़ैत छै।
कल्हि हम सोचै छली जे जीवन में बहुत लोक परिचित होइत छथिन मु। वास्तविक मित्र ओहो होइ छै जे।